हेलो नमस्कार
नमस्कार
हँ खालेल छी अहाँके बतइ ने अहाँके खालेल छै
हँ यो खाना उना खा लेले छी आय कथी कथि खाना पीना मे ख ले छिय हंँ
हँ खयले चावल दाल सब्जी सलाद पापड़ तिलौरी ये सब खली है
अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक चीज खाइ छै
ह अहाँके की खलिय
ई आ ता खयले छिय दालि खयने छी भात खयने छी अँचार खयने छी पापड़ खैने छी तिलौरी खैलने छीियै चिकन खैले छी मटन खैले छी अंडा खैले छी मछली खैले छी पूरा घरवलाकेँ सङग मिल कऽ खै छी
चलू ओर बताइहअहाँके अचछ अचार उचार खाइ छी
ह यहा के तऽ खैले छियै अचार खैले छियै आँवला के खैले छी अचार नीमबू के खैले छीये आम के खैले छीय कटहल के खैले छी मिर्ची के खैले छी छियै इहे सभ आचार खैले छी अहाँके कहै छै ने अहाँके अचार खैले छियै
ह हमँ बहुत तरह तरह के आँचार खैले छी आम के खैले छी ओर निम्बू के खैले छी आँवल खैले छी शिमला मिर्च के खैले छियै इएसभ
हँ अहा के तऽ बड़ा नीक नीक आचार खयले छियै शिमला मिर्च के अचार हां बड़ी नीक लागै छै लेकिन खाली ओहिमे मारचा रहैत छियै ई तऽ बात छियै
हू हँ ह सहि कहै छै
ह ई त खयल छै म शिमला मिर्च के अचार कहै कभी खइले छैिय कि न
हँ खैले छियै
आरो कहै छियै ने कहीँ घूमयमे जाइ छीय कि नहि जाइ छीय
हँ जाइ छियै अहाँ के कहीँ जाइ छियै
कहीं ना मोतिहारी वाटर पार्क घूमेै छियै न रुखला पार्क घूमे छीयै आ गांधी मैदान घूमे छीयै आ कथि कहै छै चरखा पार्क घूमे छै इे सब पार्क घूमे छै अहाँके कहे छै कहा कहा गाड़ी मे घुमै पसन्द करै छी
हँ हमहूँ मोतिहारी मे सतियरगा पार्क बहुत नीक लागैत छै चारखा घूमै छियै नरेगा पार्क घूमेै छियै गाँंधी मैदान घूमै छियै
अहाँ केत अहूँके उहे चीज सब पसन्द छै ने कहै छी ने अहाँके मोटरसाइकिल अबै छै चलाबै
हू आबै छै
मोटरसाइकिल मे कोन कोन मोटरसाइकिल चलाबय पसन्द पड़ैत छै अहाँके ह
हम तऽ स्प्लेंडर खूब चलाबै छियै
एच एफ डीलफ्स कहै छी ने
हँ सुपर चलाबै छी ग्लेमर चलाबै छी हीरो हौंडा चलाबै छी हू
इस्कूटी चलाबै छै आ उ इलेक्ट्रिक इस्कूटी
हँ बैटरी वाला इस्कूटी चलाबै छै
ओकर आवाज ओकरँ स ओ मो मोटरसाइकिल से है न कभी भी रेस न लगाबै छी काहेकि उ बॉडी फास्ट होे छै आ साउंडो ना सुनै छी कप्पा से अलै या निकल देले छी
ह्म ठीक कहै छै अहाँके
ह्म आर कहइ छै ने कही चलै छै ए गोवा मनाली शिमला ईसब घूमने
ह्म चाहै छै
एसभ जगहमे कोन जगह नीक लागै छै अहाँके
ह्म सहन कश्मीर बहुत नीक लागैत छै
बाह कश्मीर तऽ हमरो नीक लागै छै बट ठण्ढ बड़ी पड़ै छै ई कश्मी
हँ
रसिया चलै छै रसिया तऽ आरो पड़ै छियै साफे दिन रात त सुटरसँटााम चल छी बार बार
हँ ठीक कहै छै लेकिन रसिया जाइ छै ने तऽ बहुत मतलब वीजा लागै छै पैसा भी खर्च लागै छै बहुत
लेकिन जिन्दगी एक बार आबै छै एहिस बार बार थोड़े न आबै छियै
हँ
घूमेके छै तऽ एही जिन्दगीमे घूमै छी जितना मोन करै छी की नहि आरो चलइ छै ने ओ हैरसिया रस्सि चलइ छ तऽ छोटा मोटा स्वेटर ले लेवै छियै आइ कम्बल ले लेबै छियै जरूरतके सामान अच्छा अच्छा ले लेबै छी काहेकि ओ हइ ने अइसे अलोइ हइ कि अलोइ कुछो अथी गरम पानिमे कऽ के ओकरा बाद काटेके पड़ै छै चाहे कुछो कुछो खायके पड़ै छै काहि फ्रिज खालाली चीज रहैत छी सभ जमले रहैत छी हँ अहाँके खेलमे कोन कोन सा खेल पसन्द छी
खेल मे खेलै छी गुल्ली डंटा खेलै छी बैडमीन्टन खेलै छी क्रिकेट खेलै छि फुटबॉल खेलै छि गोली खेलै छियै गोली अहाँके खेलै छियै कनचा
हँ हँ हँ गोली कहैत छी खेलैत छी न बड़ी नीक लागै छै खेलैयमे अहाँके नीक लगैत छैक
ह्म हमरो बहुत नीक लागैत छै
ओ बड़ी निक एतना नीक होइ छै काहेकि पहिले गोली रखय छी ने तऽ ओसभ खेलै छी तऽ हारै छी जी दै छि गोली एहि समय गोली खतम कब भेल एगो रकेेश रकेेश चाचा लागै छै एहिसे तऽ ओसभ गोली चिड़ैके मारेमे जियान कऽ देेले छि
हू देखै छीयै नहाे सममे लगटेमज अहाँके
कथी
लंगटे देखैत छी हैलो कहै छियै न अहाँके पढ़ाइ लिखाइ कैसे चलै छै
ठीके चलैत छी अहाँके कइसन चलैत छी
ह हमभी न खेलै छै कहै छी अहाँके की सक्षा पै छी
इह तऽ पढ़ै छीयै नवी कक्ष कहै छै कोन कक्षा पढ़ै छियै
आम तऽ बड़ीमे पड़ै छै
आके बारहवीमे पढ़ै छिय बी आगे क्लासमे पढ़ै छ ी र
हू जी अहाँ अहाँके सभसँ नीक विषय कोनसँ लागै छै
ी कहै छी
कहै छी अहाँके सभस नीक विषय कोनस लागै छै
लागे छी हिंदी लागे छी साइंस लागे छी विज्ञान लागे छी सोशल साइन्स लागैत छी हिन्दी लागै छी मैथ लागै छी साइन्स लागै छी इहे सभ लागै छी अहाँके कहैत छी ने कोन कोन सभ अच्छा लागै छी
हूँ हमरा लागे छै हिन्दी संस्कृत हिं आओर लागै छै भूगोल ल इतिहास इकनोमिक्स इएहसभ नीक लागै छै
अहाँके कोन इसकुल पढ़ै छी
हम तऽ पै छियै मङंगल सेमिनारीमे
वाह आ तऽ बारीक इसकुलमे पढ़ैत छी इ आ तऽ पढ़ै छी राजकीय मध्य विद्यालय ढेकहा ऐसे नाम छै
इसकुल के नाम न ने पूछल जाय छै अहाँके समझे छी
की अच्छा ओर कहै छै ने कही घूमे मे के ह कथिी कहै छी चलै छी पिज्जा खौ
हू चलै छियै
लेकिन बड़ी महंग पिज्जा मिलै छी
हूँ महंग तऽ मिलै छै बहुत महंग मिलै छै
लेकिन लजीज रहै छी ई तऽ बात छियै ने बड़ा नीक लागै छी
ह्म
आओर कहै छी ने खाजे उजे खैले छिये अहाँके
हूँ खैले
हँ इएह भी खरीदै छियै खिजा खरीदै छियैसभ छी बड़ी नीक लागैत छै आ खाद खाजा पर तारी पीने छियै डालके
हूँ पीले छियै हूँ बहुत मीठ लागै छै
के बाद बड़ा नीक मीठ लागे छै कथी कहै छी ने तऽ तार तारी पीने छिये खजूरके खजूर खैले छी आ तारी ओकरो उहे वैसीए रहै छी
हूँ खजूर कटाइ तऽ खजूर मीठा लगै छै
हँ ई तऽ अहाँके बात मने नहि कहले छी तार तारी हय खजूरके बड़ नीक लागैत छै कियाकि ओहिमे से कैसे निकलैत छै ई न ना समझ आबै छै ओहो घैला भर भारके हरदिना के हरदिना निकलै छी की नै
हू ठीक कहै छी अहाँके
हूँ घइला भर भरके निकलै छै कि नहि अहाँके सुनैमे आबैत छी कि खेलमे कोन कोन सा खेल पसन्द छी अहाँके
बताय छै न क्रिकेट फुटबॉल बैडमिंटन ई सब लूडो कैरम
आठ मुन्ना एगो अख मुन्ना सर जी रहे छी ओकरा बारे मे कुछ बताबे छी ना
एय कए बजै छि बहिन मे तऽ बहुत मतलब झुझारू छी
बचपन मे छै बड़ी मार मरले छैइ हुनकरा कभी भुला नहि सकै छी अपना जीवनमे
ह बहुत ही मजाक उड़ा देबै छी
अ बड़ मजाक उड़ावे छी त उड़ावे छी तब बचपन मे ओतना नइ अथि आइन रखे छी जे मजा मजाक उड़ा देले छियै ईसब कर देले छियै
उंहू
लेकिन आओर सुनै छी हम हमनी सबगोरा पढ़िले छियै ई सब घर मे के कटइ पर बढ़ि जाइ छै तऽ पढ़ाबै छी लेकिन छूदर बड़ी छियै
हूँ बहुत छुदर छै हूँ
ऐथी हइ कथी कहे छीयै एगो दुोकान छीे एथी के ते मे से कहे छी एगो लड़का पढ़ै छै तऽ कहै छै लेेक आउ बिस्कुट अपना दोकानमे से आ खाइ छै दिन भर आ मकइ मिलै छै उस तऽ ओहो नहि छोड़ै छियै आ खानो कभी कभी खा लेबै छियै पढ़ाइ पढ़ाइओके पैसा लेबै छीयै आ खयबो करै छी पीबो करै छी कि नहि लेकिन दूर उ छी नै त ओना ओकर ओकरो अहि से लाज न लागै छि खााय ओइमे कि नहि ई त बात छियै ई अच्छा आ दुरापर आके पढ़ाबै छी ओ ने चड़े छी आहाँ स बात क के बड़ा नीक लागे छै छी आहाके माता पिता के कहै छी से रौद मे न निकलै छी रौदमे निकलै छी तऽ कहै छी छत्री ले के निकलै छी धन्यवाद न नमस्कार कभी आउ टाइम मिलैत छै तऽ अहाँसँ गपशप करैत छी